आँ हेलो! हँ, बाजू ने सखी अहाँके आवाज भे कटाइ छै, हमराके।
ही
कहू।
एकग नहि आय छलै हँ
नहि तऽ हमरा आरके अहाँके आवाज सुनाइ पड़ै छै।
ह ह
अहाँके धिया लगा छै कि, गोदिये मे छथिन। अहाँके धिया लगै छै कि, गोदिये मे छथिन? अच्छा!
ह ओ सुते के तैयारी छै।
अच्छा! दिनमे नीन्द पूरा नहि भेल की, बेटीके?
समय होबै छै।
ह ई तऽ सही
आइ गय आ देखियौ ने हँ आब गीत जेना
नींन्द पुराना भेलए होइत।
य न एसी चला दियै य। नहि नहि, एसी चला देने छलियै, लेकिन जानै छियै सखी। एकटा हमर पड़ोसी छथिन, ओहि आबि गेलखिन। तो जे आवाज सुनलथि ने। से ओकरे मे उठ कऽ अपन खेले लागल, तऽ की करत
तऽ आ ई म तऽ ई म सबमे एसी चला रहल छौ सखी, जे गर्मी पड़े छै की ओ के उमर।
ह गर्मी एकदम उमस जका गर्मी छै।
त तऽ आ एमहर तऽ खूब मौसम नीक छै सँखी।
ह्म
की कहू, अहाँकेँ खूब नीक छै मौसम।
दस दिन पहिरे हँ दस दिन पसीना के नामे निशानी नहि रहे छै, देखियो गर्मी ओतो छै, लेकिन कम सम छै।
हँ हँ।
जे छै ने, बड़ गर्मी छै हँ, बर्दाश्त नहि होइए, बर्दाश्त ते नहि होइ छै, ओ।
बताउ तऽ, आ भोजन पानी भऽ गेल अहाँके।
भोजन पानी, साँझ के नाश्ता के टाइम भेल छै।
न ओ तऽ ठीके बात कहै छै। छियै, जेना अहाँ हमनिहाररके तऽ अभी एहि बेर भोजन भेल। तनका देर पहिल।
त
हँ, तनिका लेट से नाश्तो भेल रहैत। तऽ हँ, तऽ आज नाश्तो तनिक लेट भेल रहै हमरा आरके। एहिह से भोजनो में देर भ गेल।
हँ, हँ, अच्छा। इ्त कनोक की।
आ की एहने से की, जेना अच्छा अहाँ आज की बन खेलो आज, भोजनमे
मालिक नहि छथिन, एतय बुझलहु। कलो क्या आई मालिक नहि छथिन घर में, आ मालिक गेल दोस्त के साथ। तऽ ने घरमे छबे जानबे करै छी कि पु हँ, जानबे करै छी कि, पुरुष सब नहि रहे छै तऽ, घर में खाना बनाबे के मने नहि करै छै।
ह, हँ।
मी खाली भेट जाइ, बस कहानी खतम।
ह, ई
नाश्तामे कुदरी के भुजिया, ह आ कने के फल-फलहारी दे दै छी, खीरा काटके दे देलहुँ, आ एकटा नाश पत्ती काट के दे देलो, आधा सेव दे देलो। बच्चा सभके नाश्ता भऽ गेलै, आ स्कूलके टिफिनो लऽ कऽ चलि गेल। आ अब फिर हम कि केलहुँ कि हमहूँ अपन लेल एकटा रोटी बना लेलहुँ, एक-दूटा। आ दही सङ्गे, आ भुजिया कनिक छलए। तऽ ओकरे सङ्गे मिला- उला कऽ, हम खा लेलहुँ, आब हमरो पेट भर गेल, तऽ आब हँ, बच्चा सब आयल स्कूल से, तखन हम पूछलियै, कि बच्चा सब क खेबी बेटा तूसब तो कहे छै कि नहि मम्मी अभी खाय के मन नहि करै छै। तऽ सोचलो कि फिर देखियौ अबिये बना का फिर बासी -कुसी कऽ के बच्चा सब के खिलाय के कोनो मतलब बने नहि छै।
न सी कहै छीय अहहँ!
हँ, तऽ करबै क कि, आब साँझेके एके बेर। बना लेल जतै। अ एके बेर अपन गरमा -गरम खा पी कऽ निश्चिन्त भए जेबै।
हँ सही बात।
हु। आ नहि खाइ छै बौआ सब, हिनकर पापा रहै छथिन तऽ ई सब भी खा ले छै। बुझलहु, एकटा समय रहै छै निश्चित के यहाँ पापा एयथिन तब हुनका सङ्गे खेबै। आ ओ नहि रहै छथि। न न तऽ बच्चा सब के कि पता नहि की भए जाय छै, खाली कहत की मैगी बना दे। दिया तऽ चाउमिन बना दिय, मतलब यही सब चीज। खाय लेल चाहै छै, भात -रोटी से एकदममे रिश्ता नाता तोड़ दै छै।
खाली मैगी आ चाउमीन के भूख रहे छै ने, बाल बुतरु के।
चाउमीन बना दियऔ, इडली बना दियो, मतलब य ही कनि चटुट- पटुट चीज। हँ।
अच्छा सखी! अहाँ जे अहाँ जे कुद्रीक के भुजिया बनावे छियै, तऽ ओ तऽ पतला प मत आलू नियर काट के ओकरा छौक देय छियै ने बस, नीमक हल्दी दे के।
हँ तऽ बहिन, नमक हल्दी नहि कने ओकरामे गुणडी मसाला भी डाल दै छियै। कनी मिर्चा के गुडी, कनी फिर अ हरदी। आ मिक्स मसाला एकटा आबैत छै, ओहो कनिक डाल दैत छियै, आ कनिके -कनिक। आ धनिया के गुंडी ईसभ डाल दै छियै ने, तऽ कनिक नीक लागै छै। देखो दालो- भात पे, सादा नहि लागै छै खाायमे।
अच्छा मसाला से चटक्गर तनी हो जाए।
हँ, हँ, हँ, हँ ओहे करै छी।
तऽ हमबरा आरके ब हँ। हमरा आर भे खूब पसन्द छै, कुंदरी भुजिया खूब पसन्द छै, लेकिन हमरा आर के आबे ना। आ ने मने ओतना नीक से बनाबे न आबे छै, ओ ओकर भुजिया के।
नहि हमसभ देखियौ पहिले हमसभ बनबै छलियै ने, तऽ ओहने बनबैत छलियै, लेकिन हमसभ ने गोल -गोल काटैत छलहुँ। लेकिन हम जे एयलहुँ एतय की कहै छै ससुरार मे, तऽ देखलहुँ क सभ लम्बे -लम्बे काट कऽ, एकटा कुंदरी के चार भाग कऽ क, या पतला पातर -पातर छै तऽ, ओकरा दुइयए भाग करै छथिन, आ ओकरे फिर छौक कऽ। हँ हरियर मिरचाइ से, आ जीरा से कनिक जीरे दे क आ छौक दै छथिन, आ फिर वही कनिक -कनिक मसाला धऽ देलखिन ओकरामे, आ इ ढक ढक करै छै कनी कड़ा
और तनिका देरी से ह तनिका देरी से भुंजाई छै ना, सीझे में तनिका टाइम लगै छै
हँ हँ समय लगै छै सही कहलियै। लेकिन नीक लागे छै देखियौ कनि मुँहो के स्वाद बदल जाइ छै आ कहियो त बालो बच्चाके नीक लागै छै त हमहुं सोचै छी कि चलू। बच्चा सब भी खा लेलक ओहे बहाना हरियर सब्जी।
हमर चाचा जे छलथिन ने ओ हमनी आर के घर मे कुदरी लान आने ही नहि दे रहलथिन।
हँ त पहिले कहै छै जे सबटा ह पहिले सबटा कहै छलखिन कि जे कुन्दरी खाय छै से ओकर बाल बच्चा के दिमाग मन्दबुद्धि भए जाइत छै।
मन्दबुद्धि भए जाय छै हँ वही चलते हमर चाचा कहियो कुदरी घर मे न आन लाबे देलखिन।
हुं आ नहि नीक लागे छै देखियो कनि कनि के ना स्वाद फेरै के चाही एके जकां खाना खा खा के खा खा के आ देखियौ ने हमहूँ सोचले छियै कि एकटा भिन्डी के बनेने छै भिन्डी क्रंची हां।
ना, केना बनै छै ओ
ओ ओकरोमे कोनो विशेष गप नहि छै ओकरामे भी ओकरा जे दू फांक कर दियौ आगे पीछे के काट क आ दू दू फाँक कर दियौ आ ओकरामे सब मसाला पहिलेडाल क आ कनि ओकरामे ई डाल दियौ की कहै छै बेसन, डालके आ कनि छानल जकाँ कर दियौ कनि ज्यादा ई द क की कहै छै हँ तिल तेल द क आ ओकरा कनिक छानल जे का कर दियौ त कुरकुर कुरकुर लागे छै त ओहो रोटी संगे या फिर भाते संगे खाय मे बड नीक लागै छै आ कनि अमचूर पाउडर छै त ओकरोडाल दियौ
आ करारी भिंडी जेकरा कहे जाइ छै करारी भिणडी आ हमे बनाबे छियै ने जेना भिंडी के दू दू टुकड़ा एक एक अंगुरी के नाप के काट लेब अभी से दू दू टुकड़ा कर देब ओकरा के आ ओकरा के बाद तनिका तेल बेसी द के तनिका नीम्बू रस द के अब छौंक देब भिंडी के त ओकरा से लसलसापन तनिका कम हो जाइ छै आ खूब बढ़िया से लाल हो जाइ छै। आ लास्ट लास्ट मे तनिका नमक हल्दी और पास्ता मसाला डाल देब आ खूब बढ़िआ से लाल करके भूज देब खूब चटकगर लगै छै जेना सादा भिंडी भुजिया के स्वाद से तनिका उ ज्यादे नीमन लगै छै।
अच्छा, अच्छा ठीक छै आइ ओहने हम बनेबै।
हँ बड नीक लगे छै रोटी संगे चाहे दालि भात पतला पानी नियर डाल आ भात संग खूब नीक
हँ, नहि त आइ देखै छियै दिनमे त भात नहिए बनेने छी। देखै छियै न त नै हेतै ने त रातिमे बना लेबै।
हँ दाल भात आ वही पास्ता मसाला द के भिन्डी मेहनतो कम और स्वादो नीक।
नीक लागै छै सही कहलहुँ हं। ई जाने छियै सोचे बड छियै कि ई बना लेबे ओ बना लेबै लेकिन जाने छियै समय नहि भेटे छै आ बाल बच्चा के कारण अभी देखियौ एकटा बेटी सुतल छै एकटा बेटी टीबी ताके छै आब दुनू के जे जेबै फिर बैसेबै साँझके कि तू सब होमवर्क करले त ओसभ जे होमवर्क करे लए के बैठतै बहिन से जानैत छियै आठ बजे उठबे करत त फेर ओसभके जे छोड़ि क हटबै ने त ओ सब पढ़ै नहि छै लड़ाई करे लगते एक दोसर के सङ्गे आ नहि त फेर खेलै लगै छै।
हँ त बाल बुतरूक के अहु त छै ओकरा देखियौ ने हम अहाँ से गप करै छियै आ बगल रूप मे दुनू बेटी के मौका मिल गेल बस मोबाइल ले के अपना जा करके कार्टून देखे छै दोनो
आब देखियौ सही बात ने होइत छै त ऐसे हमरो ने सोचे त बड छियै कि आइ ई बना लेब ओ बना लेब ओ बना लेब लेकिन ओही हो जाइ छै कि समय गुण हम किछु नहि बनाबे सकै छी।
आ आर कहियौ।
ओहो हमरा पूछै छले अहाँ से जेना अच्छा, अहाँ त स्कुलो मे नौकरी करै छलहुँ न।
हँ त करे त छलौं लेकिन सुनू ने एहि सखी हम अहाँ से गप करै छी। दू मिनट मे हम अहाँके कॉल करै छी ठीक छै हम फिर हँ एक एकटा कॉल आबै छै त हम हुनका से गप क के अहाँ से गप करै छी हं हं